हैलो, जी जय झूलेलाल, कीअं आयो?
जी ठीकु आहियूं, बढ़िया आहियूं।
ॿियो बढ़िया, ठीकु आहियां मां, तां ॿुधायो?
ॿियो
मां त बढ़िया
त बढ़िया आहे, पीतव? चांय केॾी मइल पीतव, चांय वांय पीतव?
मंहांजी चांय त थी वई पंजे वॻे ई, हा।
अच्छा तहां पंजे बजे पिअंदा आहियो, असां छंह साढे छंह बजे पिअंदा आहियूं। असां बि हाणे पीती सीं चांय, हा। संडे आ न, आतवार आ न।
ॻाल्हायो आहियो ता?
असां सतना मां था ॻाल्हायूं। तां? असां एम पी अच्छा एम पी में ऐं तव्हां? तव्हां किथे आहियो? भेण, तव्हां बि एम पी में आहियो? अच्छा अच्छा त कहिड़े शहर जा आहियो? हा, ॿुधाइबो आहे न। पो छाए मां ॿुधायम न। हा हा।
हा पर हिकदमि लोकेशन जे बारे में न ॿुधाए सघूं था। हे कॉल में मतलब थोरा रूल आहिनि न। हा।
अच्छा अच्छा न पर हाणे ॿुधाइनि पयई न तॾहिं मां बि ॿुधायोमांव। हां ठीकु त कोई ॻाल्हि कान्हे। ॿियो हिते बर, हा हा ठीकु त हिते बरसाति बरसाति आहे न?
न बारिश कान्हे। हा।
बारिश किथे कान्हे। हा उहो ई चवांस किथे कान्हे बारिश। भई काथे त बारिश हुजे न। पर काथे बारिश काने।
हा, विच ते थियो हुयो मींअ पियो हुयो। वरी हाणे न न आहे।
न न हाणे कान्हे को ब बारिश ई कान्हे नालो ई कान्हे। बारिश जो। उस लगी पई आहे ॾाढी तेज।
हा आज सुठो हुयो। मौसम वग़ैरह सुठो हुयो।
हा पर हवा हले थी। थदी थी हले। लॻे जो गांवनि में किथे मीहुं पए थो। हा हा। ॿियो तव्हांखे केॾा ॿार आहिनि? हेलो।
हम्म हा हा।
तव्हांखे, तव्हांखे केॾा ॿार अथव?
ॿ।
ॿ ॿार अथव। अच्छा धीउ पुटु, ॿई धीअर?
हा ॿई।
ॿई छोकिरियूं अथव? न्याणियूं अथव? हा हा। ठीकु आहे न पोइ छा न्याणियूं त पाण ॾाढो सुठो आहे। असांखे हिकड़ी नियाणी आहे त असां ॾाढो चाहींदा आहियूं। हुनखे चवन्दा आहियूं नियाणी मुंहिंजो मूंखे हा मूंखे ॿ छोकिरा हुया, आहिनि ऐं हिकु छोकिरी आहे। त मुंहिंजे वॾे वॾे छोकिरे खे पहिरेंं हिकु छोकिरो ॼायोसि वरी ॿियो ॿियो बि छोकिरो ॼायोसि त उहो रोए पियो अचे पोइ मम्मी मूंखे छोकिरी खपे पई। मां चयोमांसि बेटा छोकिरी त न ईंदइ। पहिरीं चारि छोकिरा ईंदाइ पोइ छोकिरी ईंदइ। भले पोइ तूं ऑपरेशन न कराए तुंहिंजी मर्जी। त चयईं न पोइ मां करायां थो ऑपरेशन। चयोमांसि छोकिरी ईंदी असांजे घर चिंता न कर। तुंहिंजी नंढे नंढे भाउ पहिरें तुंहिंजे नंढे भाउ खे पहिरें धीअ ई जमंदी ऐं भॻवानु ॿुधी वर्ती मुंहिंजी मुंहिंजे नंढे छोकिरे जी शादी थी ऐं पहिरियों ई ॿार छोकिरी ॼाई। उहोई सभु चवनि पिया। वाह तूं चयईं मुहं मां कढी ऐं तोखे भॻवान पहिरें ॾींहं पोट्री ॾिनईं।
तव्हां मन्नत घुरी हूंदी?
हा मां मन्नत न घुरी ओॾी महिल हिन जे अखियुनि में पाणी अची वियोसि त मां चयोमांसि बे -टा तूं चईं थो मूंखे छोकिरी खपे भली तूं टियों ॿारु कर मूंखे कोई एतिराज कोन्हे पोइ तोखे ॿी भी छोकिरी न ॼमंदे चोथीं ॿि न ॼमंदे पंजी वञी छोकिरी ॼमंदे, अलाए जो मुंहिंजी आत्मा चए पई अउं ईअं थियो बि ईअं ई आ, ॾेराणीअ जी नुंह बि ईअं हुई, उहा बि चए पई छोकिरी खपे। उनहि खें बि अलाए छो मां? कॾहिं कॾहिं लॻंदो आ, कि हि उमिरि मां ई कीअं निकितो त उनखे चार जो छोकिरा ई ॼावसि, मतलबु ॿ छोकिरा अथसि, ॿ छोकिरा मतलबु ईअं, ख़राबी थी वियसि त चए पई आंटी तहां, चयो त उहो ई सही निकितो पियो, हुनखे ॿ छोकिरा ई हुया ऐं धीअ खें बि मुहिंजी धीअ, खें बि ॼावा ॿई छोकिरा ॼावा, भई जहिं महिल तोखे बि चारि छोकिरनि खां, पोइ छोकिरी जे म अलाए छो, मुंहिंजी आत्मा थी च पहिरीं जॾहिं छोकिरो ॼायसि मूंखे निंड में नज़र आयो हो, कोई भई बाबा अचई तु्ंजे घरु मां चयोमस हाणे, छोकिरो वियो मई हुनजी ससु खे चयोमासं ऐं छोकिरो ॼमंदव जी हा चयोमास मां ई सिमरन में वेठी हुयमि, त मूंखे ईअं लॻो की कोई अची थो अछनि कपड़नि मां, मूं अची मुहिंजी छोकिरीअ जे घरु लिकी थो पए, त मां चयोमांसि मां छोक छोकिरो ई ॼमंदोय तांखे बि, त हाणे असांखे हिकु न्याणी आ, त ॾाढो ई सभुई चाहींदा तसि वॾो मुहिंजो पुट भी इअं चये चटीदो तसि वरी उने खां पो वरी, वरी हुन मुहिंजो मूंखे छोकिरो ई ॼाओ
अच्छा
त उहा बि इतबार न पई करे, अचे पई मम्मी हिकु छोकिरी आई आ, हाणे ॿी भी छोकिरी ईंदी, मां अचे सदा ही अचे असांखे अखियुनि ते असांखे त वणंदीयूं आहिनि। पर जेहिंमास छोकिरी न ॼमंदे, छोकिरो ॼमंदी विश्वास आख़िरीअ ताईं अस्पताल वईया आख़रीअ ताईं न पई विश्वास करे, चयो मांस चङो पन्नो पेन खण लिख, ॾिस तोखें छोकिरो ई ॼमंदी अउं तुहिंजी शकल जो ही हा, छोकिरो बि तुहिंजी शक़ल ॼमंदी चयोमांसि
अच्छा, तां ईअं ई थियो
थियो ईअं पो जेॾीमहिल ॼायो मूंखे सिस्टर हथु में ॾिनई चई मास वठि तुहिंजी शक़़ल वेठो, तई ॾिस चयोमे न तुहिंजी शक़ल जो जुमंदी मूंखे निंड में ॾिसण ईंदो आ त जेको सच ई निकिरंदो आ, ओ जाणे फेरे वियो हो पो त शक़ल फेरे वो पी ते थी, वियो आ। हाणे छहे साले जो आ, साढी छहे साले हो। अ, अह, अलाए हो
सुठो ॻाल्हायणु खपे
हा न, पर मां उवई चवंदी आहियां। अलाए, इअं वाई मुहिंजे मुंह मां अलाए छो निकिरंदी आ? ॾेराणीअ जो छोकिरो बि हुओ तॾहिं बि ईअं ई हुनखे थिएसि ई न पियो ॿारु, ॾाढनि ॾींहुनि खां पोइ थिएसि त उवई मुहिंजी ॾेराणी हुनखे ॿारु थियो, अऊं मुहिंजी ॾेराणी गुज़ारे वई। त हिननि खे, सभिनि खे विश्वास कि असांखे न छोकिरो छोकिरी ॼमंदी भई, उहा मोटी ईंदी, मां चऊमांन न उहा मोटी न ईंदव, छो त मां वरी निंडर में ॾिठो की, मां मंयर वई आहियां। मुंहिंजे कच्छ में छोकिरो हथ कच्छ में आ। उई छोकिरी चए थी मूंखे ॾे, मां चयोमंन न ॾींदीमांऐं, चैएति न त हेठि न लहाई न चढ़ी सघंदीअ, ॾे मां खणी हलाय हेठि मूंखे तूं पंझाह रुपया ॾिॼाऐं। भला ॾह रुपया ॾिॼाऐं, चमास न ॾींदी मैऐं, मां पाण खणी छोकरो हेठि लथी आयां त हुनखे ॼाओ छोकरो ॼाओ।
हा
त उहोई चईंदि ईअं भॻवान ई कुदिरत आ जेको मूंखे ॾेखारे थो वरी उहो सही बि थो निकिरे। बाक़ी ईंए त कुछु ख़बर नथी पए माण्हूअ जी, कंहिंजी कीअं आहे पर अलाए छो मां चवंदी आयांस अलाए मुंहिंजी आत्मा चवंदी आ, अलाए भॻवान ॾेखारींदो आ मूंखे उहा ॻाल्हि। पो अलाए छां आहे!
अच्छा!
हा हा हा, ॻाल्हयूं कॾी वेठा सीं।
हा हा, त मन में सम्झ में अची वेंदी आहे कई ॻाल्हियूं।
अच्छा, अची वेंदिंयूं थन, हा हा पो इअई ॻाल्हि आ न, त हाणे उहो ई तव्हां कहिड़े पंथ सां अॻयो कहिड़ो, केंजो नाम थव तहांखे? हैलो नाम नाम हूंदुव न वरतलु हूंदोव न, कहिड़ो निरं काथांजो वरतल थव, राधा स्वामीयजो? हैलो, राधा स्वामी, हा मुंहिंजी नुहं राधा स्वामी स्वामी आ, बाक़ी असां दरबार जा आहियूं गुरूअनि जे दरबार जा त हा अॼु, अॼु त संडे आ, तां विया हूंदव?
हा त तहां निरंकारी
असां न असां गुर गुरुनि जा -गुरू नानक जा आहियूं।
अच्छा गुरु नानक
हा त हेॾा मुंहिंजी नुहुं नंढी जेकि आहे न उहा आहे न् राधा स्वामी।
अच्छा।
अच्छा हा त उहा वई सुबुह जो डेरे में, आर्तवारु आ, संडे अंउ ॾेरे ते वेंदियूं आहिन न। तहां बि व्यं- तहां बि विया हूंदव?
हा हा
पो केॾिमल यारहें बजे मोटंदा आहियो, साढे ॾहें बजे?
हा इय ई टाइम आ यारहें, साढी यारहों थी वेंदो आ।
अच्छा, साढे यारहें, हे नवें वेंदा आहिन, साढे ॾहें पोणे यारहें अची वेंदी आ।
हा
हा हा हिनयो नाम न वरितलु थसि पर मन थसि मां नाम राधा स्वामी वठंदमि। मां भली वठो, गुरु सभु हिकु आहिनि, भॻवानु हिकु आ। बाक़ी तहां भली कोई बि नाम वठो, नाम त सिमरन ज़रूरी आ।
हा
बाबा चवनि था नाम सिमरन ज़रूरु कयो, हा- हा। ॿियो ब़ढ़िया, रोटी पाणीअ जी तैयारी कंदव न, रात जी छा कंदव?
हा हाथोंहथ त थोड़ी देर सां होदा।
दे हा संडीयाॻ संडे ॾींहुं घणो करे रात जो ॿाहिर ॿार घुमण वेंदा आहिन।
त तव्हां ॿाहिर जी रोटी खाईंदा आहियों संडे जो!
न मां न खाईंदी आहियां मां त घर में पंहिंजो फुलको पचाए खाईंदी आहियां ॿ ॿार जेके नंढा न ॿुधायोमांव। छोकरो छोकरी इयं पीउ के चवंदा आहिन अॼु त! छुट्टि आ स्कूल जी अॼ त असांखे ॿाहिर वठी हलो अॼु त बाहिर वठ! पोए चाट- वाट खाइण वठी वेंदो। हा-हा मां एं मुंहिंजो घोट असां घर मां ॿाहिर कुछ न खाई सघंदी आहियां। छो त मुंहिंजी तबियत ठीक न रहंदी आहे न मां एजेंट आहियां सठ पंजहठ साल। पंजहठ साल जी आहियां।
अच्छा!
त मूंखे ॿाहिरां सूट न कंदो आहे तबियत ठीक न रहंदी आहे त मां! हा त मां घर में ही ठाहे कुछ न कुछ खाईंदा आहियूं वध में वध कारे मिर्च! च बिल्कुल सुठे घी मे पचाए अम्ब सां खा तदहिं बि असांखे सुठो लॻंदो आहे। ॻुड़ न कारो मिर्च विजी ऐं अम्ब सां! कला जा अम्ब हलन था न
हा, हा!
हा, अम्ब अन्ना हलन था। अम्ब सां खाऊं या या ॿे कंहिंसा खाऊं। मतिलब असांखे उहो हली वेंदो आहे मुंहिंजो घोटु ऐं मां असां उहो ई खाईंदा आहियूं।
हल्की -फुल्की रोटी है।
हा, ॿाहिरा न वणंदो आ वठी इंदा आहिन। चवंदा आहिन हिकड़ी चाट वठी था अचूं हिक चाट मां अद -अद खाओ पाप! पप्पा-मम्मी बई जंणा कदहिं कदहिं वठी ईंदा आहिन पर ॿार चवंदा! अज असांखे ॿाहिर वठी हले। संडे आ त आतवर दीयं त हलउं ॿाहिर हूअं घर ही ता खाउं अठइ सतई दीहं। त मां चवंदी आयां हा भली वठी वेनन न ॿारन खे भाई।
त तव्हां ॿाहिर जो बिल्कुल नथा खाओ कुछ बि न!
न मां अधिकतर लंदो न खावां खावां बि त वरी पोए बीमार थी पवां त कहिड़ो मतिलब।
ह- हा थोङे टेस्ट लाए वरी तबियत ख़राब
हा, न त घर में ई ठाहींदा आहियूं डोसा इटलियूं। इहे सब चाऊमीन वग़ैरह सब त घर में ठाहे ॿारन खे ॾ खाराइन। थियूं पोए हुनन मां ॿ चम्मचा कदहिं कदहिं ॿ चम्मचा वठंदी आयान भई दियो ॿ चम्मचा। खाई ॾिसां टेस्ट करे ॾिसां हा। हा-हा घर में सभु ठाहे ॾींदी अथन न ॿारन खे। इहो अप्पे थी ठाराइन ऐं जेको बि सब घर में ठाहराइदियूं आहिन हूं। हा! हा पर ॿाहिर आतवार दीह ॿारन खे लॻंदो आ मां चवंदी आहिन वठी वनेन वठी वनेन। हो वदी जा त वदा आहिन भई छोकरा हिकड़ो बम्बई मे पढ़ंदो अथस वॾी नुहं जो ऐं ॿियो वरी हिते हाणे फस्ट ईयर में वयो अथस। त उहे वॾा आहिन उन्हिन खे त जेदीमेहल खपंदो तन ॿाहिरां खाइंद अंदरां खांइन। हा मुंहिंजो! छो छोकरो भी केदी मेहल ॿाहिरां समोसा घुराए करे नास्तो करे वठंदा आहिन। अॼु त चईज घणो करे छोला ठाहया आयन छोला ब्रेड। अमृतकन असां बि खाईंदा आहियूं शौक़ सां पर अॼ ओ अमृत वेला वेंदो आहे मुंहिंजो वॾो छोकरो अमृत वेला खां ॾाढो